नमस्कार का हालचाल छैय।
सब ठीके छैय। सब ठीके छैय हाल- चाल।
आ हँ सब हमरा भी सब नीक छैय, आज हमरा स्कूल म मिथिलाञ्चल के इतिहास पे प्रोजेक्ट मिलल अछि। और हँ त हमे सोचलौं कि चाचाजी से पूछिके कारण हमरा पता छैय कि चाचाजीके इतिहास के बहुत अच्छा ज्ञान छैय।
अरे वाह इ त बहुत अच्छा बात छैय। मिथिलाञ्चल हमर गौरवशाली प्रदेश छैय। एकर इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध छैय। त कतहुसँ प पढ़लहुँ कि मिथिलाके नाम कचक परल
नै चाचा जी हमरा त एकर बारेमे पता चाचा जी बताबे।
देख बेटी मिथिलाके नाम राजा मिथी के नाम पर पड़ल छैय। जे राजा जनकके पूर्वज छलखिन। राजा मिथी ही मिथिलाके स्थापना केलखिन। मिथिला के प्राचीन नाम विदेह राज छल।
अच्छा त विदेही राज्य चाचा जी विदेह काहे पड़ल?
इ ऐसे परल बौआ की बहुत अच्छा प्रश्न पुछलहु की कहल जाइ छैय कि गुरु गौतम रोगन आ हुनकर शिष्य माधव विदेह भेल एकटा सुन्दर आ उपजाउ जमीनके खोजमे निकलल छलखिन। ओ अब सब बनारस पास सद सदा नीरा नदी के तट पर पहुँचलखिन ओ नदीके पार कयलक माधव विदेह त ओकर नाम विदेह राज प
ओहो त कका मिथिलामे कतेक राज राजा राज केलखिन?
महाकाव्य पुराण आ अन्य स्रोतके अनुसार मिथिलामे लगभग पचपन राजाके शासन रहल छी। आ राजा जनक सबसे प्रसिद्ध राजा छलखिन। जिनका सिरध्वज सेहो कहल जाइ छैय कि राजा जनक बहुत विद्वान आ धार्मिक छलखिन। हुनकर दरबारमे विद्वानसभके परिचय परिचर्चा होइत छल।
चचा मिथिलाके बारेमे रामायण आ महाभारत सेहो उल्लेख अछि?
हँ बेटी बिलकुल। मिथिलाके इतिहास वैदिक कालमे बेसी प्रारम्भ होइ छैय। आ महाभारत आ रामायणमे मिथिलाके उल्लेख मिलैत छी। जगत जननी माता सीताके जन्म भूमि मिथिला छैय आ राजा जनकके कर्मभूमि सेहो मिथिला छैय।
वाह चचा जी हमर मिथिला केतेक महान छैय। चाचा जी मिथिलाञ्चलमे कतेक जिला अबैत अछि?
आजके समयमे मिथिलाञ्चलमे बिहारके अड़तीसमे स बीस जिला सामिल हो छी। इमे दरभंगा मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय समस्तीपुर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, कटिहार, अररिया आऔर अन्य जिला शामिल छै, मिथिला के पूर्वमे महान नन्दा नदी अक्षिणमे गङ्गा नदी। पश्चिममे गण्डकी। आ उत्तरमे हिमाचल, हिमालयके तल- तलहटी अछि।
चचा जी मिथिलाञ्चल के भाषा के बारे में बताबे ने।
मिथिलाक्षर के मुख्य भाषा। मैथिली-मैथिली छी, अब मैथिली आरोपीय भाषा परिवार में सम्बन्धित छी। जे इंडो आयरन समूह के भाषा छै, भारत आ नेपाल में लगभग पाँच करोड़ लोग मैथिली भाषा बोलैत छी, आओर मैथिली भाषा के दू हजार तीन मे भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल कयल गेल छल। आठमी अनुसूची में बाइस भाषा अछी।
तऽ चाचाी मिथिला के सीमा कोन- कोन प्रदेश मे अछि।
मिथिला के। मिथिलाञ्चल में बिहार आ झारखण्ड के बड़ा हिस्सा नेपाल के कुछ जिला शामिल छै। आओर बिहार के अलावा झारखण्ड आ नेपाल के भी कुछ हिस्सा में मिथिला बोलल जाइत छै। आओर मिथिला के मिथिला के उन्नीसवीं शताब्दी में कामेश्वर सिंह अंतिम राजा छलखिन जे, यूनियन ऑफ इंडिया में मिथिला के विलय केलखिन, ओकर बाद मिथिलाके क्षेत्र नेपाल बिहार आ फेर दू हजार ईस्वी में झारखण्ड मे बाँट गेल।
तऽ चाचा जी मिथिला के अलग राज्य के माग कखन से चल रहल अछि।
ओहि तऽ देखबा ह कि मिथिलांचल के अलग राज्य के मांग सदियो से चल रहल छी। पहिला बेर उन्नीस सौ बी- उन्नीस सए दो में ब्रिटिश इंडिया के सरकार अधिकारी जॉर्ज क्रिस्न भाषा आधारित सर्व- सर्वे केलखिन। ओ सर्वेमे मिथिलाके लेल अलग नक्शा बनाओल गेल छल। बिहार के पूर्व सी एम राबड़ी देवी सेहो मिथिलाञ्चलके अलग राज्यके माँग कयेलखिन।
ह तऽ चाचा जी मिथिलाके इतिहासमे कोन- कोन शक्ति राज शक्तिशाली राज्य छैन।
मिथिला ऐतिहासिक कालसँ बहुत सम- सम्मिलित आ सम्पन्न रहै छै। यहाँ कई शत्तिशाली राज्य छल। जी नमे विदय, जनकपुर, मधुबनी आ दरभ्गा शामिल छै। मिथिला भारत के सोलह महाजन पदो में से एक महाजन पद
तऽ चाचा जी मिथिलाक के संस्कृति के बारे में किछु बताबे।
मिथिलाके संस्कृति बहुत समृद्ध आ प्राचीन छै मिथिलाके मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध छी मिथिलाके लोग बहुत मेहनती आ धार्मिक होइत छथि मिथिलाके लोक लोकगीत लोकनृत्य आ त्यौहार बहुत रंगिन होइत छै
तऽ चच्चा जी मिथिला के इतिहास मे कोन-कोन महत्वपूर्ण घटना छल
मिथिलाके इतिहासमे कई महत्वपूर्ण घटना छल। जैसे कि बारमी सदीमे मिथिलापर मुस्लिम आक्रमण होइ छल आ अठारवी सदी मे मिथिला ब्रिटिश राज्वाज के अधीन आबि गेल आ उन्नीस सौ सैंतालिस में भारत के आजादी के बाद मिथिला बिहार में शामिल भेल
तऽ चाचा जी मिथिलाके इतिहासके बारेमे ओर किछु बताबै
देख बौआ मिथिलाके इतिहास बहुत विस्तृत छी और मिथिलाके विद्यापति जैसे महान कवि अदार्शनिक छलखिन मिथिलाके साहित्य बहुत समृद्ध छी आर मिथिला के मैथिली साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण योगदान छै आ
ई तऽ हमरा आर के अहा से बड नीक-नीक जानकारी भेटाएल चच्चा आज हमर मिथिलाके इतिहासके बारेमे बहुत ज्ञान भेटेल हम अपन प्रोजेक्ट मे ई सब जानकारी जोड़ब
बहुत अच्छा आ मिथिला हमर गौरव छै। मिथिला महान तू हमेशा मिथिला के इतिहास में स संकृति के बारेमे पढ़ैत रहू आ दोसरके सेहो बताबहू
जरूर चाचा जी हम हमेशा मिथिलाके गौरवशाली इतिहासके बारेमे पढ़ैत रहब आ दोसरा के सेहो बताब अच्छा ई तऽ रहल मिथिलापर बातचीत आब अहाँ कहू अहाँके घर परिवार के की हाल चाल छै दादी के
सब ठीके छै अहाँके दादी ठीके छै एखनऽ पोसने छै बमारे छै तनी से नीक नहि भेल छै बिस्तरे पर छै लेकिन पहिलेसँ थोड़ा ठीक छै। दबाइ-उबाइ चलि रहल छै बूड़हा हो गेलै तऽ एज हो वृद्धाअवस्था होए छै तऽ बहुत सारा बिमारी हो जाइ छै नऽ
हँ वृद्धाअवस्था ही तऽ अपन आप मे एकटा बीमारी छै जेना सर शरीर भी अब काम करै के बन्द कर देबे छै तऽ ओहन ओहन फेर ओर तकलीफे बढ़ल जाइत छै नऽ
बहुत तकलीफ बढ़ जाइ छै आर जेनाकि पहिले से तऽ सुग गर बी पी कोलेस्ट्रोल ई सब तो हेबे करैरठ इन्फेक्शन हो गेलै आ बीचमे कल ई हो गेलै अल्सर हो गेलै डॉक्टर ओकर दबाइ चलेलकै बहुत सारा टेस्ट उस्ट होलै टेस्टो में तऽ बहुत सारा चीज बहुत हार्ड हार्ड दवाइ चलले तऽ ओकर से नै बिमारी बढ़ते गेलै कुछ न कुछ
हां अच्छा चलू ठीक छै कका एकटा हमरा आरके कॉल आबय छै तऽ हमे करब अहाँके ठीक छै।
ठीक छै, ठीक छै।